ठिक छियै?
हाँ आहाँ ठिक छियै?
हँ हम ठीक छियै।
की सब भऽ रहल छैय? कुछ नइ बैठल छियै। ह हमहू यह खाना बनाबयके तैयारी कऽ रहल रहियै।
अच्छा राइत के?
हां आलू उसन लेलियए अखन तक छैय लेकिन कटतै साँझमे आइ।
हँ कहै छलखिन हॉ चाची सब।
और कहियो
आ चटनी बनेलियै एखन आलू उसनि गेल छैय लोइयो काटि लेलियै।
अलू भ
आल्लू क चटनी
नहि नहि ओ टमाटर आओर मिर्चीके ओकरा भूनि लै छियै ओकर बाद ओकर पीसै छियै।
अच्छा
अच्छह पहिले उबालि लेलियै हँ पहिले पानिमे उबालि लेलियै। लहसुन मिर्ची ईसभ डालि ओकर भुनबै। ओकर बाद पीस लेबै ओकरा। अच्छा हँ पहिले उसानिकऽ ओकर बाद भुनिकऽ ओकर बाद मिक्सी मे पीस नहि पहिले भुनि लै छियै मतलब प्याज के टमाटर के भुइन लैत छियै ह
एकर बाद
ओकर बाद चटनी पनी मोरय हियै। पीस दै छियै ओकर बाद।
अच्छा
अच्छा
आऔर कहियो
आओर त बनत की पूरी। आओ सब्जी बनेबै ह कद्दूके तरकारीक कथिके सब्जी बनेबै। कद्दूके
कद्दू के तरकारी
कद्दूके तरकाड़ी कै तरहसँ बना देव। हमरा तऽ जायदा नहि तऽ पता मम्मीके पता छैय लेकिन हम बनाबै छियै जेना ओ क काटिक जे नॉर्मल बनै छैय।
अच्छा
जेना हम सब बनाबै काटिके भूजके सेन हॉ ओनाहिए हम त एकेटा तड़ीका पता या ओकर दू तीन तरिका बनै छै ओकर तरुओ बने छै ह तरुओ बनै छै एकर हमसब अगर जेना खाय नोरमली पुरी सबमे ह त पहिले ओकरा उबाइल
सिट्टी लगा के गल गेलु त मतलब मोट मोट काट के देने रहलहुं तब पू पुरा गैल गेल हन आलू कनी उबाइल लेने रहलू दुनू के गुड़ देल सा साथ मे प्याज आर द क मसाला आर द के चिकन से कनि गुड़ द के चना द क
बच्चा न दऽ कऽ चना ओ मूगफलीवला बादामवला हाँ ह ओ जे भोजमे जे मिलै छै चटनी सनके सेह ने
ह तऽ ओहि मे आलू नइ देने रहे लेकिन हमस आलू दे जेना पाव भाजी मे भाजी खाय
पाव भाजी मे भाजी खाय ह
टमाटर ओ अथि उ
पड़ै छै
हँ
हँ चीनी नै गुड़ दैय छेलैय, अच्छा गुड़
हूं।
हँ, गुड़।
सब्जी कोनो भी सब्जीमे चीनीके उपयोग नै होइ छैय, गुड़के उपयोग होइ।
हम सोचलियै मिठगर लागैय छैय त कहीं चीनी पड़ैत होए।
नै-नै।
नै-नै चीनी अलग चीज हए, गुड़ अलग चीज हए
त तइ दुआरे। ह नि मीठ लागैत रहैय हए।
ओना अपन मिथिलांचलमे सबटा सब्जी के तरुआ बनैय छैय, मतलब सब्जी से ज्यादा त लोक तरुए खाइ छैय, एत्ते वेराइटी के बनैय छैय।
हँ, जेनाकि कोनो त्योहार रहैय छैय। अपना आरके ज्यादासँ-ज्यादा तर तरुआ सब बनौलक येह नै? ह, आओर
आओर कहियौ अपना मिथिलाके सभसँ फेमस त्यौहार कोन छैय? छठि छैय।
हँ, छठि छैय।
छठिमे अहाँ एत्तै रहैय छियैय की जाइ छियैय गाम? गाम जाइ छियैय दरभंगा। ओ अहाँ सब?
त हमहूँ सब गाँव जाइ छियैय गाँव।
हमरो सब बड़की मम्मी करैय छथिन। अकेले रहैय छियैय अत्त।
हमर मम्मी सब त छथि गामे मे त ओतए
मधबनी लग जाइ छियैय दू-साल सँ छठिमे।
मौसीजी करैय छथिन ओतए।
मौसी सब करैय नै छथिन कोइ आओर हाथ उठा दैय छथिन त मौसी सब घाटपर जाइ छथिन त, ओतए हमहूँ चलि जाइ छियैय। हमरा अतहिए नीक लागैए हमेसा सँ अतहिए रहैत एलियै न
कनी एक बेर गामो मे जा क
कनी एक बेर गामोमे जा क देखबै तब, अत्त की हए की बनावटी पोखरि सब रहैए छैय। हँ त भरि साल फैलौने रहैत छैय आ बस छठि टाइममे साफ क देत।
हँ। लेकिन गाँवमे अखने सब साफ-सुथरा करतै कनी चिक्कन सँ
कनी चिक्कन सँ रखतै।
हँ, आओर सब ठीक हए? ठीके हए। सब ठीके हेतए। हँ। आओर कहियौ? हमहुँ सब काममे कनी बिजी छियैय नै ताहि दुआरे कस्टमर सब ज्यादा आबैय हए।
ओ ओतहिए छियैय एखन?
ह्म् छुट्टीके सम्भावना नै लागि रहल ऐ।
लेटसँ त आइ मोहर्रम छैय न?
मुहर्रम रहैय या किछु रहैय, लेकिन नहि देता छुट्टी। बापरौ।
हँ, आओर कहियौ अहाँ के त खाना बनि गेल हैत? अखन नै। तैयारी भ गेल छैय नेबैआधा चीज के ब कनी रुकि क बड़ दिन भऽ गेलै आलूके पूरी खायलाक तऽ सोचलियै उएह बना लेल जाय।
अच्छा हँ नीक केलहुँ।
कैल फेर कुछ अच्छा चीज बनेबै है कैल मम्मी ग छैय ओए सालगीरा
अच्छा ताहि दुआरे कहै छथिन हम नहि एबै।
अरे बहुत जीद केलियै मम्मी के छुट्टी करे लए तखन जाकऽ पप्पा पप्पा तो दू महिना से छुटिए नहि केलकिन हे लेकिन पप्पा त ओनायो ने करथिन मम्मी कऽ कहि रहल छथिन उपर सँ काल्हि मौसी के बेटी एकटाके जन्मदिन सेहो छैय।
हँ तऽ हम कहलियनि पुछलियनि तऽ की छैय हमरा तऽ छुट्टी बाँकी यए ताहि दुआरे हम छुट्टी करबैय
ओ गाम जायवला रहै ने तऽ से छुतका भऽ गेलै तऽ ओ छुट्टी बाँकी रहि गेलै ने
अठरह उनैस कऽ जे छुट्टी करैवला रहै ओ छुतका भऽ गेलै औ कहैत रहथिन तऽ कहै छलै कि एकटा छुट्टी बाँकी छैय तऽ फेर कतय ओ करियै तऽ हम कहलियै ओहे दिन कऽ लिय नहि
नीको छैय पच्चीसमा सालगीरह। नहि नहि ओहिमे तऽ एखन तीन चारि साल बाकी छैय।
अच्छा
हमर ग्रेजुएशन भऽ गेल रहतै तखन तक
निक हेतै
नीक हैय तब तक तब तक जब कलेत रहल आ भगवान चाहथिन तऽ सरकारिए नौकरी अगर भऽ जाय तऽ आओर नीक।
तैयारी मे त लागल छी हमर त एतबे छै बस लाइब्रेरी से घर घर से लाइब्रेरी अतबे
हलो हेलो